हलो
हलो
हांजी, हरिओम
हरिओम जय झूलेलाल
जय झूलेलाल ॿियो छा हाल आ? बढ़िया तव्हां ॿुधायो?
बस बढ़िया सभु मस्त बढ़िया।
फ्री थी वियो रोटी पाणी मां?
असां फ्री थी वियासीं रोटी पाणी मां बसि मुंहिंजेहाणे सुम्हण जो टाइम बि थियो त मां सोचो पहरी तव्हांखे कॉल थी कयां जीअं मां मैसेज विधो त तव्हांजो फस्ट तव्हांजो मैसेज आहे। मां ठीकु आ तव्हांखे थी कॉल कयां।
अच्छा अच्छा तव्हांखे डिस्टब त न कयो?
न न डिस्टर्ब न बल्की मां तव्हांखे कोल पे कयम। वरी पहिरीं बिज़ी पे आयो त वरी वापसि कयमांव।
अच्छा अच्छा हलो ॿियो ॾींहं जो आराम करण जो सभु न मुंहिंजी हे थर्ड क
थर्ड आहे मुंजी सेकेंड आहे मुंजी हिकु ख़राब थी वई कोल हिकड़ी कई हे थर्ड आ।
अच्छा अच्छा
हा सभु बढ़िया ॿियो तव्हां ॿुधायो तव्हां छा पिया कयो?
बसि असां बि हाणे सत्संग ॿुधदासीं तयारी आ असांजी। साढे चार बजे सत्संग चालू थियणो आ। अञ असांजो गीता ज्ञान जो थींदो आ त साढे चार बजे खां छह सवा छह ताईं हलंदो आ।
जेको टी वी में ईंदा आहिनि उहो ॿुधंदा आहियो?
न न असांजे मोबाइल ते ई ऐप आ ज़ूम करे उनते कनेक्ट कन्दायूं।
उन ते कनेक्ट कन्दायो आहिनि सतसंग वग़ैरह ॿुधदायो, सुम्हंदा न आहियो ॾींहं जो?
न बिल्कुलु बि न आदत ई नाहे शुरू खां सुम्हिया ई न आहियूं त बिल्कुलु आदत नाहे।
पो थकान निंड बि न थोरी घणी त निंड कंदा हूंदा ॾींहं जो न?
न छो त की एक्चुली छा आहे छवीह साल ताईं मां जॉब कंदी हुयमि त हुनजी हुनमें अ निंड त ख़बर ई न पई सुबुह जो निकिरी वेंदा हुयास साढे ॾह पोणे यारहें ड्यूटी हूंदी हुई मुंहिंजी रात जो ॾहे बजे त निंड जी हेबिट हटजी वई बिल्कुलु त हाणे कोई चए बि त न सुमंदमि। हाणे फ्री आ त बि न सूंमी सघदीया।
पो रात जो जल्दी सुमदा हूंदा न?
साढे दस
साढे ॾहें सुमदा हूंदा, आराम सां उथंदा हूंदा।
हा हा साडी दस त आराम सां कोई टेंशन न आहे स्कूल जा ॿार स्कूल वारा आहिन न हाणे। नंढा नंढ इस वॾा थी विया हाणे करे वरितोसीं नंढा हुया त। त पंजे पंजे बजे बि उथियासीं हाणे न
थी आया।
हाणे फ्री थी वियासी।
थोड़ी मतिलब जिम्मेदारी घट ती थी वञे।
हा उहो त ॾिसो फ़र्क थो पए न ॿार नंढा हुजनि वॾा हुजनि। हा पो हुन सां त पूरो ई ध्यान ॾियणो आ। हुनखे पूरो टाइम बि ॾियणो आ। न हाणे जॉब बि न कंदी आहियां ॿ साल थी विया छॾे ॾिनी।
हाड़ आराम जो टाइम
बस हाणे आराम जो
पर हाण घर में मन लॻंदो ट्ज़व एतिरो टाइम जॉब कयो त
हा उहो हर कोई चईंदो आ पर हाणे ॾिसो अकेली आ न त लॻदो आ की कम घर ही भी त ज़रूरत आहे न असांजी हम्म त पो बस हुन हिसाब असां सॼो टाइम कम में निकिरी वेंदो आ अढाई ट्रे कम में थी थी वेंदा आहिन वरी ईंदा आहिन हा वरी मिस्टर अचन उन्हनि खे रोटी पाणी ॾियूं खाऊं साढा चार थी वेंदा आहिन, सत्संग जो टाइम थी वेंदो आ। सवा छए सत्संग जो थिए वरी उथूं चाय पियो आरती दीया बती कयो भॻवान जी जोत जोत बारियो वॉक ते हली वञो। टाइम ई आ अध कलाक वॉक करे अचो वरी रात जी रोटी।
ॿारन खां पो जॉब बि कोन थी थिए छोकी पोइ घर ॿ ॿ कम था थी वञनि
मां त आड़ए। जेतिरो थी वियो करे वरितोसीं बस हाणे थी वियो न छवीय साल करे वरतोसे।
छवीय साल मतलब शादी खां पहिरीं खां वठी जॉब कंदा हुआ इअं
न मां शादी खां पोइ ई शुरू कई हुई, शादी खां पोइ जॉब शुरू कई छब्बीस साल थी विया हाण हाण मां रिटायर थी वई आहियां, फिफ्टी थ्री एज थी वई मांजी हा
अच्छा हेॾी एज अथव तहांजी?
हा फिफ्टी थ्री एज आहे मांजी त हुन हिसाब सां मां पंहिंजो रिटायरमेंट कंपलीट करे वतो फिफ्टी में
बसि थीयो न हाण त
बस हाणे बस थी वयो इन करे हाणे ॿ साल बि छॾे ॾिनी हालांकी जॉब वारा बि न पिया करन अभी नहीं भाभी अभी नहीं अभी थो न हाणे त क न करणी आहे बाबा थकी पियासीं।
न बस थी विया न, ॿार बि संभाले जॉब बि कयव, ॿ ॿ कम थी विया न
वाह सॼो घर जो बि सब समेटे करे बिल्कुल
हा माई बि न लॻाईंदा वा ख़ुद सां ई कंदा हुआ।
न न माई कंदी आ सॼो कम माई कंदी आ हाणे बि पर अने बसि ओडीमल हा पहले बि कंदी हुई हाणे बि कंदी आ माइन खां अलावा बि त भाभी केॾा कम आहिन असांखे ईअं त आए ई न की घर जा नंढा नंढा देखभाल
सुनातव छा?
न मम्मी गुज़ारे विया, मतिलबु सत अठ साल थी विया मम्मी खे त हाणे कोई न थियो त घर खे त पाण खे ई ॾिसणो आ न
हा न पोइ लेडीस घर में न आहे त पोइ वरी घर वेहणो ई थो पए।
हा, घर में ॾाढो ज़रूरी आहे हिकु लेडीस जो हुजण।
न न त ज़रूरी आहे छोटी मोटी छोटी मोटी शयूं हर कंहिंजी ध्यानु करणु खप पे तो लेडीस खे ई समझ में थो अचे घर जेंट्स खे नथो अचे। जेन्स खे इयो ई तो कोने ही छऐ किथे पई आहे
न पर उहे विचारा बि छा कंदा उहे बिज़नेस कंदा त हुनन्हनि में ध्यानु ॾींदा
हा ह बिज़नेस कंदा त हिकु लेडीस वॾी हुजे घर में हाणे वॾी वई हली त पोइ ध्यानु त करण लाइ केरु खपे
हा बसि इन करे बि थोरो सो हालांकि मम्मी खां पोइ बि मां पंज छह साल कई गुड़िया हुई तेसि ताईं नंढी वारी ऐं होन जी बि शादी थी हुई ॾेढ साल थियो त हाणे त मूंखे घर में पहले ध्यानु ॾियणो ई पवंदो कि छा आहे ईअं कीअं घर छॾे वञो घर छॾे नथो न ॿई गुड़ियायूं ॿई छोकरियूं ईएं ही पुट न आहे हा उही न असांॼा एई पुट्र आहिनि
हा न छले हिकिड़ो मूंखे बि हिकिड़ी छोकिरी आ
हा बस ईहो पुट् ईह धीअ न
बसि अॼुकल्ह इहो आहे ऐं पढ़ायूं न हिननि खे त इहे ई पुछनि था
सही सही आहे न इहो ज़रूरी आहे अॼुकल्ह पढ़ाई बि ॾाढी ज़रूरी उहोई आ पहले वालियूं ॻाल्हियूं न आहिनि अॻे माउ पीउ चईदां हुया ठीकु आहे हेएठ पास कयईं इलैवंथ कईं ग्यारहों पास कयईं शादी करायो भई
हा हा
हाणे थोरी उहो हाणे त जेसिताईं छोकिरियूं
हाण शादी बि कराए लायो त पोइ शादी खां पोइ बि हुननि खे सहुरनि खे बि उमेीद रहंदी की कुझु जॉब कर लाई कमाए ॾींदी
हा छो त ईंशुल जॉब वारि हुईथी खां छोकिरा बि करनि था छोकिरियूं बि करनि थियूं
जॉब वारीतियूं कन वधीक जॉब कुझु न कुझु त कंदी हुजे ख़ुदि हथ खर्च बि कढी लाए
ज़रूरी बि आ न भाभी महांगाई एॾी आहे सभु
हु न हिक ॼणे वसिजी न आहे घरु हलाइणु ॾाढी मुश्किल कुल थी थी अञे
त हिन करे ॿिन्नि जो कमु करणु ज़रूरी आहे सुठो आहे न पाण हिन बहाने हर कोई बिज़ी थो रहे
हा जवानीअ ॾिसी करे था वठो पोइ हूअ जीअं वधंदी त ख़ुदि ॼी इच्छा थीनिकी हाण थोर घर में वेही रहूं ऐं वधण में वधंदे बि शरीरु ढलजी वेंदो आहे शरीर ढलजी वेंदो आहे
शरीर पुठिते थीदों वेदों आ त माण्हू पाण ई छॾे ॾींदो आहे की भई ठीकु आहे हाणे
उई न आहे पहिरी छा घर में केर लेडीस हूंदी आहे न हिकिड़े त ध्यानु बि कंदी आहे सभिनि जो
असांजी मम्मी वेठा हूंदा हुया त मांखे बेफ़िक्री हूंदी हुई की भई हाणे पप पुठियां मम्मी वेठा आहिनि पाण ई करे वठंदा हाण मम्मी न आहिनि त माखे घर खें ॾिसण
सभु शइ ॾिसणी पवंदी आ, छोटी, मोटी शइ घणेई सामान थो थिए किथे छा पियो आ हर हा थिए थो रोटी कंहिंखे ॾियणव
त सभु हे उ ऐं ॿ ॿ ॿार गुड़ियाूं हुते शहर में ॿिन्हिनि खे ॾे वठु ॾिण वार, सभु ता अचनि कंहिंजी रोटी चइणी आ कॾहिं। कुझु आ कॾहिं कुझु आ।
कभी केर पो अचें कभी
हा हु कॾहिं काथे सुख- दुख आ वञिणो थो पए। इहो त हले थो न पोइ हाणे जॉब में वारा हुजूं त काॾे वेंदी न हुयमि मां जॉब कंदी हुयमि त काॾे निकिरंदी न हुयमि। कंहिंजो बि सुख दुख हूंदो हुयो त हुननि वीचारनि खे ख़बर हूंदी हुई त कोई वीचारो ग़मु न कंदो हुयो मिटु माइट्र की भई ईंदी कीअं जॉब वारी आ त छुटी न मिलंदसि पो गुरुवार छुटी मिलंदी हुई त हुनमें पंहिंजे घर जा सॼा कम निपटाईंदी वमि।
घर जा ई कम घणेई था थी वञनि।
पोइ हिकु ॾींहं में कुझु बि न करे सघंदी यमि। त हुन चक्कर में सभिनि सां हो थी वियमि परे थींदी वञा पई त लॻे पियो यार ज़रूरी आ जीवन में रिश
बिल्कुलु न ज़रूरी आ पाण कंहिंखे पुछे न असीं कंहिंखे वेंदासीं त पाणखे कुझु थींदो त केरु अॻियां बि ईंदो
त हाणे पोइ बसि ॿीं साले खां पोइ जीअं ई रिटायर थियमि न त सभी वटि
मम्मी आहे त हाली सभु हले पियो पोइ वरी ॾाढी ज़िमेदारी ती थी वञे मथां।
उह त आहे न उह सफर त असांखे पूरा करणा आहिनि। वॾनि जा भी त नंढनि जा री
वॾा घर में आहिनि त थोरो टेंंशन फ्री रहंदा आहिनि हिय।
बढ़िया मां चवां थी वॾनि जहिॾी ढाल ई न आहे। उहो वेठा आहिनि न त असां सुरक्षित आहियूं उन्हनि जी हुनमें।
करे बि वठण पाण त सोचंदा आहियूं ह शइ घर में ई के हे शइ खुटल आहे ही कंहिंखे ॾियणो आहे त्योहार आहे, हुननि खे सभु दिमाग़ मे रहीईंदो आ।
हा उहो त थींदो ई आ न, फ़र्क़ु त पवंदो आ न।
फकॅ पईदो आ बाक़ी बसि चवंदा ही करिणो आ हा ठीकु आ, ऐं मां ख़ुदि मथां ईंदी आहियां त रोज कैलेंडर पिया ॾिसंदा आहियूं की अॼु कहिड़ो त्योहार आ अॼु छा आहे अॼ छा ईंदो ई करणो आ हिनखे ई ॾियणो आ। निणान खे ॾियणो आहे ई करिणो आ, बस हुनमें भई निणान रखिणो आहे ख़ुदि भले हूअं जीअं वॾा आहिनि घर में त पाण भले किथे बिज़ी ॿे जो टेन्शन कोनहे।
हा बसि वॾनि जी छांव ई हुजणी खपे मथे ते हुनन जी ताईं उह बि वेचारा हलंदा न जेतिरी हुननि जी हुई
हु मां बि ऊहोई जी तवा चओ पिया न त मां इहो बि सोचियां जे मां तव्हांजी एज में ईंदमि त मम्मी न हूंदी त मा कीअं कंदमि टेंशन उअ थी वेद
थी वेंदो आहे भाभी करण वारा असां कोई बि नाहियूं सभु करे ईश्वर पाण जा कम पाण थो पर न असांखे छा पंहिंजी मा हटाइणी पवंदी की असां त कयूं त हुनमें सभु पाण ईश्वर पाण ई कंदो
रिश्तनि निभारण लाइ थोरो झुकणो ई पवंदो आ
असांखे सभु कुझु करणो पवंदो आ माखे जीअं असांजा मम्मी अ ऊ गुज़ारे विया पोइ मूंखे सभु रिश्तेदार ई चवनि पिया जीअं पंहिंजा ई की भई हाणे जॉब कीअं कंदी तूं घरु कीअं छॾी वेंदी मां चयो जेको मालिक खे मंज़ूर हूंदो थींदो त ईअं ई आहे जेको मालिक कराईंदो उहो करे वठंदसि मालिक पाण ई रस्तो खुलियो सत अठ साल मम्मी खां पोइ बि बिन्दास बिल्कुल पूरो टाइम ते निकिरी वेंदी हुयमि उहो ई पोणा यारांह घरां निकिरी वेंदी हुयमि ॾहें ताईं राति जो घरु ईंदी हुअमि यारहां क्लाक जी ड्यूटी हूंदी हुई मुंहिंजी हा सॼो ॾींहुं त उ मां ज्वैेलरी शोरूम ते हुयमि सोनारे जी शॉप हूंदी आहे न सोनारे जी त मां तेरहं सालनि खां हुननि सां जुड़ियमि त हुननि मूंखे छॾण ही न ॾींदा हुया चवंदा हुआ की न असांखे तव्हां भई हिकु सिंधी जो ॻाल्हाइण ऐं आंटियुनि वग़ैरनि खे हैंडल करणु तव्हां जहिड़ो असांखे सम्झ में नथो अचे हाणे बि फ़ोन ता करेन करेन भाभी आ जाओ भाभी त त हाणे न अची सघिंदासीं भईया हाणे थकी पई आहियां मां
हा थक जी
खोड़ कमु करे वरितो हाणे न बस‌
हम हू जॉब बि बढिया हुई न
हा जॉब त ॾाढी बढ़िया हुई ॾाढी सुठी स्टैंडर्ड कम हुयो सभु छोकिरा खणी ॾींदा हुआसीं पंहिंजे हिसाब सां थींदो वेठे वेठे बसि हुकम हलाइ ईंदा हुआसीं ऐं कस्टमर खे अटेंड कंदा फैसिलिटी बि बढ़िया सभु हुयो पर न ड्यूटी लंबी हुई न
कुझु बि थी वई हाणे ख़ुदि जो बि थोरो ज़िंदगी जीयो न जीअं घर में वेहंदा आहियो त
हाणे मां ॾिसो घरु वेठमि त ॿाहिरि घुमण लाइ बि मिलियो हरिद्वार जयपुर खाटू श्याम सभु घुमी आयमि अयोध्या घुमी आयमि
तव्हां कहिड़े पासे जा आहियो यू पी
मां असां इंदौर
इंदौर पासे
हा तव्हां किथे रहो
त मां शिरडी महाराष्ट्र हूंअ त मा राजस्थान जी आहिया